जय सियााराम की सब भऽ रहल छै यौ
त
नलोड करू अहाँ बौआ हँ हँ अ सभ बढ़िआँ बढ़िआँ त भोजन तोजन भऽ गेलै छथ छत पर आवाज अबैए आब हेलो हँ छत पर छी हँ छत पर छी बहुत बढ़ियां पर बहुत बढ़ियां साफ सुथरा छै समय एकदम बहुत नीक एकदम समय बड नीक अछि नहि त तारा तारो उगल छै त बादल मे छै समेल छेत और चांद बहुत बढ़िया नजारा देखायत त चाँदनी रात
मतलब हमरा बुझाइ कि मेघ लागल अइ कनि कनिक अहूँसभके ने मेघ लागल हे कनी कनी अहूं सब के किया ते एतो जे छै से मेघ लागल लेकिन गर्मी बहुत अछि ए एतय जे छै से हालत खराब पंखा के अथी नै सुनि रहल एत पर तऽ लाइन में वोल्टेज नहि रह छै एकदम
ए दिन भैर बात मतलब बारिश ठीक ठाक हल्का हल्का भेल यए तऽ बहुत बढ़िआँ मौसम अछि एकदम सुहाना मौसम अछि मन नीक लागि रहल अछि
एहि बेेरका मौसम छै ओहि मे जे छै अहाँके पानि भ जा छै तऽ उलटे आर गरमीए भऽ जाय छै आन बेर की होइ छै तऽ पानि भ भऽ जाइ छै तऽ समय ठण्डा करै छलै एहिबेर जे पानि भऽ जाइत छै तऽ गर्मिए भऽ जाइत छै हालत खराब रहैत छै पूरा की कऽ सकैत छियै ओहि ल बहुत स्थिति खराब रहै छै
धरतियो गर्म रहैया अथि की कहै छै सब गर्मेी गरम मौसम रहै छै तऽ प पानि कनिके होय छै तहन फेर ओ पूरा आगि जेना हो जाइ छै गर्म अगर
मह इएह छियै कलयुग बुझियौ पहिलुको समय छलै पहिले लोग पूजा पाठ कऽ पर विश्वास रखै छलै ये सब के एक दोसर के केकरो केओ केओ बुराइ नहि सोचलक तऽ सभटा कयेलक आ एहिमे की छै तऽ आब की छै तऽ ओकरा नीक भेलै तऽ किए भेलै आ हमरा अथि खराब भेल तऽ किए भेल से भऽ जाइत छै तऽ इएह छियै कलियुग ककरो नीक केओ नहि सोचै छै
हँ हँ से तऽ कोनो बात नहि छै नहि एखनो बड नीक छै कखनो य नहि अच्छाइए पूर्ण रूपेणसँ जेतै नहि पूर्ण रूपणसँ जेतै अच्छाइ बुराइ दुनू रहै छै
उएह बात छैिय लेकिन नीक छै आ देखियौ एखनो जे छै से कलयुगे छै तऽ की करतै कर्म करबाक चाही यहाँ भगवान भगवती पर आस्था जे रखबै तऽ ओ चीज नीके हेत खराब नहि हैत कखनहु किएक तऽ ओकर जे छै से फल देखाइ नहि छै ओ अहाँके जे छै से नीक भेटत आ कखन भेट जायत से अहाँ नहि बुझि पयबै तऽ ई भेलै ओ नीक बात छियै
पर आओर सब अपन काम करैत रहू जे भगवान के इच्छा से काम कर ह प भइ जेन सोच
एतय तऽ एखन जे छै से हमरा सभके अहाँके खाली भोज चलैए खाली भोज
वाह हॅं उएह सुनल मे भोज खा क एल न तऽ अहाँ
जे से हँ भोजमे जे छै से अहाँके रङ्ग बिरङंग के एकदम थैहर थैहर भऽ जाइया रंग बिरंग के तरकारी सब रहै छै भोज छले मूड़न छले भागिन के तऽ काल्हि एले छलौ हन माछ खऽ कऽ आइ छलै अहाँक तऽ आइ छलौ अहाँकेँ अथिमे सादा मे तऽ सादो मे बड सुन्दर भोज भात अहाँके पूरी तरकारी आलू परोड़ काबली चना ईसभ दऽ कऽ तरकारी भेल तेकर बाद भऽ गेल परोड़के तरुआ रयता रयता ओकर बाद भऽ गेल अहाँ के टमाटर चटनी टमाटर चटनी के बाद भऽ गेल आलु तरूआ आलु तरूआ के बाद भऽ गेल ई कि कहय छै
आम आम के बाद भऽ गेल अहाँक ललका उजरा तकर बाद एते चीज तक तऽ खेलहुँ तऽ ठीक छलै आ ओ जे अबै छै अहाँके बाजार वला दही ओ जे कनि खा लेलहुँ से हमरा एकदम पूरा पावर डाउन कऽ देनेइ की कहियौ
नहि नहि मजा आबैत रहय
गला जे छै से हमरा पूरा बुझा रहल अछि जे गला पूरा हमर जाय भऽ रहल यै धीरे धीरे
खयको
ओकरा की कऽ सकै छियै अरे बुझै नहि छियै देखियौ बहिन बहिनोइ ओतय जयबै ने तऽ ओतय दस टा अहाँके रहै छै अथी आदमी सब उम्हरसँ ओ बोली मारलक ओम्हरसँ ओ बोली मारलक अहाँ जे नहि खेबै तऽ तऽ बोली तऽ हम दैते अरे एक आदमी हमरा अहाँ के एक आदमी हमरा पर कहलखिन जे भागिन के अथीमे एलखिन हँ तऽ हिनकर सबके काज छियनि अहाँके परसिकऽ खुएनाइ अहाँ सबके तऽ हम कह तऽ हम कहलनि जे कि आइ हमहूँ समधनि के आयल छी जाबऽ तक पूरा गड़हाराके लोकके खुआ नहि देब ताबत तक हमहु आइ नै जाएब
बात
तऽ हमरा जे छै से अहाँके गप मे जे चाहतै केओ हरा दी से तऽ हम अखन अहाँके अखन तक जे छै से नहि ओहिपर गेलहुँ ह आब आगूके नहि कहि सकै छी सब भगवती के महिमा छैन
आ ह ह हँ से सब बहुत बढ़िया अछि और की कहे छै त पे सब सम भऽ गेलै कार्य
हँ काज बहुत स नीकसँ सम्पन्न भेल
ह तऽ एते जल्दी आइब किया गेलियै आइयो रहितौ ओ
रहयवला तऽ अहाँके तऽ अहाँके तऽ ई बुझल है जे कि हमर जे जे छै अलग अथि चलय यै जैब सबठाम बारह बजे एक बजे दू बजे राति घरेमे अयबाक छै
बात त सही छै आब अहाँके तऽ इहै
तऽ ई हमर अहाँके अथी अछि आइ की भेल तऽ जाइ छलहुँ ओ ओतऽ अहाँके ई एलहुँ जे तऽ जाहि कालमे आशूजी जे छै से हमरा धरा देने रहथि गाड़ी जे चलाउ
हँ
तऽ धरा देलथि तऽ हम कहियौ एखन जे छै से हमरा अहाँके जे छै से हमर समय जे छै से बढ़िआँ नहि अछि हमरा जे छै से किओ अहाँके पाछूसँ आबि कऽ ठोकर मारि दैयै तै दुआरे जे छै से अहाँ अपने चलउ तऽ नहि नहि अहाँ चलउ कहलिन लउ चलबैत छी तऽ अहाँके चलेलहुँ चलेलहुँ तऽ की छै अहाँके गाड़ी अहाँ चलेबै ओहि मे जे छै से सामने वला के जे जे चलेथीन न तिनका अहाँके डिस टर्ब नै करीयौ किया त हुनका बुझल छनि जे ओ केना क चलेथीन आ की चलेथीन से त ओ कि त ओ कि केलाय त अहाँके के छै से ओ उम्हरसँ अबै छलैया पिकप पिकअप जे अबै छलै तऽ ओ जे छै से अहाँके अपन स्पीड मे छै तऽ कतय लगभग अहाँके जे छै से एक सए मीटर दूरे ओ छलैया तब जे छै से आसू जी अहाँ के एके बेरमे अहाँके हमरा अहाँके पूरा हाथ ताथ पकड़ि लेलेलखिन बड़ी जोरसँ हम कहलिय की आब पिकअप तकर बाद अहाँके गुजरलै क्रॉस केलकै ओहि दऽक तऽ हाथा जखन पकड़ि लेलखिन तऽ हम कहल के आहिरे बा अहाँ एना किया चलबै छियै यौ त ओहि लए कहाँ चौकलिय से आँखिमे केश अथि गर्दा पड़ि गेल हम कहलियै देखियौ गर्दा नहि पड़ल ह ई जाय बेर कोनो मोटरसाइकिलो अबै छै तऽ अह चौक जाइ छियै तुरते साइकिलो बला अबै छै त चौक जाइ छियै तूरत्ते त केना हैत एना जे छै से चौकबै तऽ एहन थोड़े हैत गाड़ी मोरसाइकिलपर अगर अहाँ बस बैसबै तऽ डर नहि करियौ डर करबै तऽ फेर दिक्कत भऽ जायत आ से नेय न मरि गेल चलू हम चलबै छी गाड़ी आब अहाँ जेइ छै से हमरा पकड़िक क हाथ घीच लेबौ किछु किछु आ हमर सबके कीया बेस त अहं के गाड़ी जे चलबेय छै त को बड टाइट से हेंडल नहि पकड़ने रहय छै हल्का सहारा देने रहे छै यादके
हँ कि नहि बढ़ टाइट पकड़बै तऽ हाथ दुखेत
तऽ उएह दुआरे तऽ आ आशूजीसभ पकड़ै छथिन पूरा अहाँके जे छै से अथिी कऽ कऽ
ह हम्मू हम्मू एहि पर द गेल ए तऽ कोलकाता मे बाइक पर बैसल रहं पीछा मे एकटा हुनका अंदर काम करै छिय हम तऽ ओ मतलब जे
बैकग्राउंडमे अहाँके आवाज आबि रहल अछि हँ कहियौ
बैकग्राउण्डमे आबऽ दियौ ओ सब बात करै छथि अपन अपन
अच्छा हँ कहियौ
जे पूजा कनि धीमी ए पूजा अभिषेक रह आ आहा बजयत रहियो
हँ तऽ से छै अहाँके तऽ ओहिमे जे छै से हमरा अपन अर एकदम रहै अ हमरा जे से कहलनि जे यौ से अहाँ अपने देखियौ किएक तऽ हमर एखन अहाँके मौसम खराब चलि रहल अछि तऽ कहलथि नहि तऽ से अपन ठीके छै आ रायत में फेर जे छै से ओ अहाँके जे छै से बारह एक बजेमे एलहुँ तऽ हुनका जे छै से राइतोमे जे छै से ओ ओएह कहला जेक चलू तऽ हम कही कि नहि रात के समय छै से हमरा इहो इहो गप ठीके छै कि हमरा जे छै से सभ हरदम सभप अपने अगर हम बैसल रहब तऽ हमरा सभ संगे बैसयके जे छै से अहाँकेँ मोने नहि हैत कतबो कहत अथि किएक नहि रहत ओहिमे जे छै से हम अपन अहाँ रहै छी तऽ ओ जे छै से कहलथि तऽ ठीक छै तऽ हम फेर बाबूबढ़ीमे आबि कऽ कहलियन कि लिय तऽ नहि नहि से उता जे छय से आहा के सब ठार हेताई पिपरा घाट मे ओ पिपरा घाट ते दुआरे नहि नहि बारह बजे रातिमे कतय पान भेटतै
अच्छा
मतलब जाँच करथिन कागज पत्तर से सब ठार रहथिन
अच्छा अच्छा सेसभ ठार रहल हँ ह्म
ताहि दुआरे डर भऽ गेलैन ताहि दुआरे जे छै से ओ कहथि कि नई नई से अथी चलब ने हम कहलियै कि ठीक छै सेहो बात ठीके लागल तब एलहुँ फेर भगवानपुरमे की कयलहुँ तऽ हमरा जे छै से अहाँके पूरा पएरमे जे छै से ओ पानि जे उड़ के पड़ैया पूरा अहाँके पानि पैड़ गेल रहे तऽ हमरा जे छै से पूरा बुझााय छलै कि पैर कटैया नोचय लागल तऽ नोचय जे लागल तऽ हम कहलियनि कि कि आब हम सभसँ पहिने पएर धोअब तकर बाद आगू जायब तऽ पएर धोलहुं ओतै अहाँके क'ल छै मंदिर पर पर ओहि कोल पर पएर धोलहुं पएर धोपलाके बाद जे छै से हिनका कहलनि कि कि आब चलाउ एहि दुआरे अहाँ चलाउ जे अहाँ जे छै से चलेबे तऽ सीधे अपन गाड़ी जे छै से सीधे घरमे राखि लेब आ हम जे चलेबै तऽ फेर अहाँके घर राब ओकर बाद ओतऽसँ तहन जे घर जेबै
हँ झ जेबै हँ अच्छा आओर तहन फेर की भेलै हमरा तऽ हम की कहैत छी जे कोलकताता जेहुँ तऽ हमरास डर हो रहए आ हमरास बात अरे यार एना क बाइक लग जे ठोकि देते एकरा ठोकि देतै हमरो आइ जे ओहि दिन जे हथ भगल रहै आसुए जी जेना आसुए जी जना
ओ तऽ से नहि देखियौ बात ई छै जेकि ओहिमे जे छै से अहाँके बैस कियो अगर केकरो संगे तऽ ओ अहाँ जे छै से अपन अथी कऽ कऽ जे बैसियौ नहि अगर मुन मानय तऽ नहि बैसु आ मुन अगर मानय तऽ बैस जाउ आरामसँ तकर बाद जे छै से अहाँ सामने वला के जे छै से आघात नहि पहुँचबियौ
नहि नहि नहि ओ बात बिलकुल हम कहिै जे हमरा साथ की भऽ गेल रहे से कहे छै हमरा साथ भऽ गेल रहै कि ओ पूरा हमरा साथ बात करऽ मे पूरा मु
अच्छा मतलब ओ जे छै से पूरा अपन मुनमे अथी आ ओकर बाद जे छै से अहाँ संगे गप करैत आ अहाँके मोनमे ई भेल जे सामने मे अगर एतेक कहीँ ज्ञान भटकि गेलै तऽ एना भऽ सकैया
ह गाँंव घर में की होइ छलैय जे
बच्चा सब कखन केम्हर सँ निकलल बकरी बच्चा कखन केम्हरसँ कुदि जायत
नहि तऽ गाँव घर आ गाँव घरमे तऽ तऽ बड बुझाइत रहय छै
बहुत बाप रे गाममे अगर अहाँ चला लेलहुँ कोनो चीज तऽ बाहरमे अहाँकेँ कतहु कोनो तरहके दिक्कते नहि हैत
नहि यौ गाँव घरमे तऽ आरामसँ रिलैक्स भ'क' चला सकै छी लेकिन इमहर जे छै से इमहर तऽ सब ट्रेफिके जाम रहै छै
हँ से तऽ रहै छै अहाँके ट्रैफिकके बहुत अथी रहै छै सख्त नियम रहैत छै तऽ ओहि ताहि दुआरे जे छै से अहाँ अगर ट्रैफिकके नियम तोड़बै तऽ फेर अहाँकेँ जे छै से जुर्माना सेहो भरऽ पड़त
उएह ने तीस के तीस के र ओसीधे सामनेमे गाड़ी के एकदम बिलकुल ठोका ठोका सब छै हर बेर हम कहियए एना क हैया रौ ठोकेतै एथी हेतै एना होत ओहो परेशान भ' गेलै कहलकै हइ इतना डरते काहे है
तऽ उएह दुआरे होइ छै आइ हम आसूकेँ बड़ी जोरसँ बिगड़ि गेलियनि की भेले तऽ हमसभ जाइ छलहुं खुटौना खुटौना जाइ छलहुँ तऽ पा छूसँ जे छै से बस जे छै से हॉर्न दय छलैय हॉर्न दय छलियै त ई हमरा कहै छथि की ऐंह बहुत